हँ हेलो
हँ की हाल समाचार छै
बड्ड बढ़ियाँ छै बड्ड बढ़ियाँ अपन कहू
एकदम कुशल छियै अपनेक की सब आरो कुशल छी अपने
हँ बड्ड बढ़ियाँ कुशल छी हँ बड्ड बढ़िआँ कुशल छी खूब नीक छी
मेन आइ की सभ भेलै है
आइ भेलै हए जे इ मतलब कनि गाममे दुःखद घटना भऽ गेल रहै ओहो कनि उपस्थिति तऽ देबाक रहए आ कनि एम्हरे आम्हर पढ़नाइ लिखेनाइ
ओ मतलब अध्ययन एवं अध्यापनमे लागल छी सएह ने
हँ
ई तऽ जीवनक के श्रेष्ठतम कार्य भेले एकटा अहाँ गुरु बनलिये हँ आ तखन ओहिपर आहां विद्यार्थीक लोकने तैयार करै छनि जे भविष्यके निर्माण होइ छै
हँ हँ हँ आओर सभ कहू हेलो हँ हेलो हेलो हेलो